नीचे हम
हँ अहाँके की हाल छैइ सब नीक छैइ
हमर हाल सब बढ़िआ छिये नीक छिये और बतैछै व घर के परिवार लोग के तबियत बढ़िया छै। माता पिताजी छै। और बहन छै। भाय छै। सब बढ़िया तबियत छै। कुछ दिक्
आर न सबके तबियत नीक छै, कोनो दिक्कत न छै, अहाँके सभके तबियत ठीक छै अहाँके माताजी आ बाबूजीके तबियत नीक छै। ने
ह हमर माताजी बाबूजी के भाय छै, बहन छै, सबके तबियत नीक छै, सब छै, सब सुरक्षित रहे छै तबियत सब ठीक छै। ओर बताइ खान पीना रौउआ का का खइले छी।
हम तऽब खाना पीना खैले छी, आज भोज रहै छै। तऽ आज हम भोज खैले छी, तऽ भोजमे खैले छी, पूरी आ सब्जी खैले छी, आ दू दूगो मिठाइ खेले छी। ओर बताउ अहाँके पार्टी कब देबै छि, आज आजु मतलब कि आ आजू केितना आय छै, अहाँके
ह हम तऽ पार्टी ति राऊआ देवे छै, जरूर देब छै। राऊआ एक बच्चा हमर गाँव गाँंवा मे आबै छै। तर हम अच्छा से पार्टी कराये छै। ओ हम त बात सही राऊआ कवइ से कहै छैै का कह छै।
हमरा आज नहि आइ छै, तऽ हम कैसे करइ छ, हमर बरा
ऐत ऐ रऊआ एक बार तए आइ छै। दू तीन के बाद रऊआ एक दिन टाइम निकाले छै, आ रऊआ आइछै तऽ हम रऊआ के अच्छा अच्छा पकवान खियाए छै, हम तऽ आज खाना मे छै, खैनी ह छै। बिरियानी खेनी ह छै, तऽ बिरियानी रऊआ के पसन्द बा से कि नह रऊआ जो चिज पसन्द न छै। ज ची खिया छै तमे कहनीिय र आइ तऽ ब त पर रउआ के गाऊ घुमय छै, ओर रऊआ के बनिह्या बनिह्या पकवान खिया ऐ छै। त कह आइके टाइम निकाली छि कबो कइ दिन
अहाँ मतलब कहिया से अहाँके प कहि से सम आ तब आपके पास समय ओहिए हम आइल छी
तऽ हमरउआ दू तीन दिन मे कॉल करे छी कि हम बतायम छी कहिय हम फ्री रहे छी ओ दिन रऊआ हम बोलेम छी त रऊआ आजेम रउआ के हम बस ट्रेन के इंतजार करम छी और बताइ रऊआ छि खाना पीना त रऊआ भोजे खाइनी छैय तऽ भोज मै पकवान आच्छर रहबै छैय
हँ खूब खूब नीक लागे छैय ओतनो नीक न लागे छैय भोज के हमरा पकवान न अच्छा लागे छैय आज पकवान मिठाइ ओ पानि वाला लागै अच्छा न क रहै छैय हम तऽ बीचे मे खाना छोड़ दै छी से आके खूब नीक ढंग से खाना बनाबे आबै जाइ छैय
ह हम तऽ खाना पीना बनाए छी हम तऽ सीख रहले छी दू तीन द पे छैय कियाकि हम जब दू तीन साल पले छ ने हम हॉस्टल मे रहे छियै दू तीन साल छै हॉस्टल मे रहले मान छैय हॉस्टेलो मे थोड़ खाना बनाय के सीख ले छ काहि दू तीन जन दोस्त जो रह छैय ने हमर ओ लग के खाना बनाबे छैय हम के छियर के जे छ सन्डे के छुट्टी मिले छैय सनडे के छुट्टी मिले छैय ने त एक दिन हम प्लान बनाए छैय सभी दोस्त क करै छी तऽ हमनी के सब द चाहए छैय पैसा मिला ले छैय और दू तीन के जी चिकेन लाय छैय चावल लाय छैय त के बिरयानी बनावे के प्लान रहे छैय के छैय मार्केट चिकेन चावल सामान जितना भ सान लगते हिक बिरान हमोग कीन के लाबे छै मार्केट से बना छैय त हमो बिरियानी काफी अच्छी बनावै छैय बिरियानी खा छैय घरा मे हमे अपने हाथ से ही बनाबे छैय चिकेन बिरियानी सब लोग खााय छैय तारीफ करै छैय आबे छैय ने हमरे गाँंव में तऽ हमराआ के बिरियानी बना के खाया छैरआीज पसन्द छैय छ काफी पिज्जा खाबे छैय त रउआ कैस रह अच्छा लगे छैय पनीर पिज्जा अच्छा लगे छैय की चिकेन पिज्जा अच्छा ल छैय
हमरा तऽ लागे छैय दुगुना ची पिज्जा अच्छा ल चीज जदा जर अपन खूब नीक लागे छैय चिड़ वला च खाय खा छी ने जीते छी खूब दूर दूर तक जाइ छी अप श्ष ब खूब नीक लागै छै
रुआत बात सही कहे छै हम त सुन मे छी रुआ हमर गाँव में आय छै और अकेले करे पिज्जा दोस्तो के खााय छै र रुआ हमर के न पूछे छै फोटो देखले छै बर्गर पिज्जा सब जू कोल्ड ड्रिंक सब पियए छैय और अकेले ही खा पी के पार्टी करकेरुआ चल जाइ छैय हमर रु क ने पूछे छैय
हम ने हमर
तऽ व खाना र रुआ कैसा लागै छैय पिज्जा बर्गर स्वादिष्ट रहै छैय अचछा खिलाय छैय कि ना
हँ देख हमरा तऽ लेकिन दिकत ई छैय गरम पीजा न नीक लागै छैय गरम पे लनी मतलब सामान्य गरम होइ छैय तऽ खूब नीक लागै छैय अर बताऊ अहाँके की करै छी अहाँके द अच्छा
अ दीप तरु आज बनआ बै छै। क भै हम रुआ भोरब उठै छी भर्मे उठके बत होइ छै। नावे ीक तऽ थोड़ा कोचिंग सब बन्द रहे छै। त वह पढ़ाइ करे छै। तऽ सान घर आबे छै, ने त हम गए छै मार्केट छै। तऽ मार्केट सामान सब चीज कीन ले छी। आ कीन के जब लौट तऽ बहुत जोर से वर्षा होइ छै। तऽ वर्षा होइ छी तऽ हम दोकान मे छूट जाइ छी आधा एक वर्षा हो छै, त ओ एक घण्टा बाद ज निकले छै, दुकान छै, तऽ हम जब रास्ता मे जाय छै। तऽ एगो चौका पे छै। एगो बहुत बड़का विशाल पेड़ रहे छै तऽ पेड़ रहे छै, ओ पेड़ा गिर जाइ छै। त हम प गिर छै, दू तीन गो दुोकान दबा रहै छै। लोकोग को तऽ कुछ नहि होइ छै, लोग सब ठीक रहे छै। तऽ बहुत पेड़ सब गिर जाय छै, ने त तार जो भी रहे छै। ट्रांसपोट सब उड़ जाइ छै। त हम रास्ता त जाय के रास्ता न मिले छै। एगो रास्ता रहे छै, नदी के किनारे छै। हम काफी डर लागे छै, क करे छै। वह रास्ता रहे छै, अभ सब एम्बुलेंस सब सब फायर ब्रगेड सब न आबे छै त टाइम लगे छै। त कोहि र त से चल जाइ छै। तऽ घरे जब पहुँचे छै। तऽ देखे छै। किा लाइटो कट जाइ छै। अब राइत कट जाइ छै, तऽ दिक्कत होइ छै। आओ दिन भर रात कटे छै। निम ना लगे छै। गर्मी क फर मछर अलग परेशान करे छै। त हम काज करे छ, छत पे जाय छै बेछनाा कर लेबे छै। और मसहरीर लगा ले छ म धूप बारर लेे छै ओ सुति रहे छै। ओहि दना मे उठे छै त मिस्त्रीर आबे छै। लाइट सब बनाबे छै लाइट आबे छै, क मोबाल सब त ऑफ रहे छै। वी लाइट बने छै, त मोबाइल के त चार्ज लगाबे छै। तोरा काम उ करे छै, और बता साइड छै। बरसात भय रहे छै, कि ने हमर साइड त तूफान के आदी बरसात रह छै।
हमरा तरफ तऽ इतना बरसात आय छै। इतना बरसात भेल छै, कि हमरा सब बिजली के समस्या कट देल छै, हर आधा घं्टा से इतना बिजली कटे छै, इतना बिजली कटे छै। कि पूरा गरम कार हालत खराब छै। ऊपर से ई कहू कि हमरा पास त चार्जर छै। तऽ मोबाइल मे कोनो समस्या नहि छै। लेकिन बाकी सब मे इतना बिजली कटे छै। कि हम अहाँके की बताउ आओर ओकरा बाद तऽ बरसा होइ छै। तऽ इतना तेज आंधी आल रहै छै। इतना तेज आंधी आल छै। कि पूरा मतलब पेड़े तोड़ दै छै। समझलिय अहके
हँ समिल छै। ओह साइड तऽ बहुत सारे पेड़ रहै छै। लीी लीची के पेड़ रहै छै। आम के पेड़ रहै छै। पपीता के पेड़ छै। केला के पेड़ रहै छै। घर के चारूर पेड़ रहै छै तऽ पेड़ मोहल्ला मे टूटे छै। कि नहि कोनो घरके दिक्कत आर पहुँचाबै छै, पेड़ा सब छै।
हँ ने हमर घरके तऽ कोनो दिक्कत नहि होइ छै। लेकिन दिक्कत ई होइ छै। कि रास्ता पे हमने दुनू तरफ खूब पेड़ छै। तका होइ छै। कि पेड़बा मतलब कि बारिशा जब होइ छै ने तऽ खूब तेज हवा ज होहै छै, तऽ पेड़वा शायद काफी पुरान हो गेल छै। तऽ ओ मतलब कि सीधे आँधियामे टूटै छै, तऽ सीधे कलएके तारपर गिर जाइ छै, तऽ ओ मतलब कि पूरा ओ दिन पूरा इलाकामे मतलब कि पूरा तबेत पूरा मतलब क पोल य सब दिक्कत होइत दै छै।
ओत कोत त त सब त दिक्कत रहे छै, बरसात के दिन में तो सब दिक्कत ही रहे छै। ठीके बोल छै, कि बरसात हो जाइ छै। काफी दिने से गर्मी से हालत बेहाल रहे छै, काफी देखे छै। कि नदी के पानी सब छै ने गिर गए छै। कापे पशु पक्षी सब पर दिक्कत रहबे छै। पानि होना छै, हमर तऽ महल के बात छै। कि कल से पानी न आबे छै, काफी देर जोर से चलाबे छै। ने तऽ पानी आबे छै आ मोटरो में पानी न आबे छै मोटर चलाबै छै तऽ प पानी आबै छै
ई सब हँ हमहु तब ई समस्या छै दुपहरवा मे मतलब कि मोटर चलाई छै कल से तऽ आबे छै लेकिन मोटर चला के हार्ड जाइ छै आ पानि न आवछै
इ बेर समस्या तऽ रहबे छै की बात छै तनी बाद मे बात करै छी तोरा नीन्द लागे छै हम क काइल बात करे छै
ठीक बा अहाँ सचमे सुते जाइ छियै की
हँ सचीमे जाइ छै बाद मे कॉल करै छी नमस्ते छै हँ नमस्ते छै